ओ
की हाल चाल।
ठीक छै अहाँ अपन कहू अहाँ ठीक छी।
हँ ठीक छी पड़ल छी आओर अहाँ कहियौ की सभ करै छी।
हम घुमि रहल छी अहाँ कहियो अपन बता की सब करै छी।
नै किछो पड़ल छी गेल रहौ आइ भगवानपुर फाॅम। घरबला साईकिल से गेलहु हम, हमर बहिन, बुझियौ छ किलोमीटर पैड़ जाय छै घर से हालत खराब भऽ गेल साईकिल चलबैत चलबैत।
देखियौ एतय से तीन किलोमीटर जाय में आ तीन किलोमीटर आबे में तऽ तीन दूनी छ किलोमीटर
हँ तहि दुआरे जाय मे प्राण निकलि जाइ छै। एक तऽ साइकिल चलाउ एतऽ से त चला कऽ हम ल गेलियै सुगौना तक। फेर सुगौना से भगवानपुर तक हमर बहिन लऽ गेलै आ फेर ओतय काज करबेलियै दू तीन घंटा लागि गेलै ओतय, बुझियौ दस बजे गेलहुँ से एक बजे एलहुँ हेँ आ फेर हम जे ओतऽ से साईकिल पाइन होई छले दुपहरियामे अखन नै होइये पाइन।
अखन हमरा सब दिस पाइन फुही पड़ि रहल अछि।
हँ दुपहरिया में मूसलाधार बारिश भेले, एकदम झमझमौआ बारिश, जेहन नीक लागे छै लोक के ओहे वला बारिश भेले। आ खूब एकदम से पूरा भीज गेलहुँ, जाइए कालमे। फेरो ओतऽ हवा बहै छलै तऽ पूरा सुखेलहुॅं हें। ओकर बाद फेर काज सब भेल रहै फेर एलौं। एलहुँ हें, खा कऽ पड़ल छी से पैर तत्ते दुखाइ, साइ किल चला लेलियै आ चलबै के अभ्यास छुटि गेल छै। ताहि दुआरे आओर होबय लगै छै, किछु जे अहाँ करैत रहबै ने तहन अहाँके किछु नहि हैत। आदति जे छुटि जायत तऽ, होइत रहत जे, कते दुखाय लगै छै, से नहि।
सोमवारियो चालू अछि, तहन कहू, कतऽ कतऽ तऽ जायब घुमै ले
आ हां। कतऽ जायब, अखन तऽ एकेठमा जायब, अपन, अपने मन्दिर। ब्रिजेश्वरनाथ मन्दिर
ओ, कतहु नहि जायब घुमय ले अए बीचमे।
नहि, एखन कतहु नहि मोन होइये घुमय लए, कतय जायब। एकेटा महादेव के दर्शन करब, चारू तीर्थ भऽ जायत।
ठीक है।
कतहु जायके एखन मोन नहि होइये, तते थाकि गेल छी से।
ओ, तहन कहियौ की सब करै छी।
नै किछो, आइ हमर भागिन छले हुनका तते राति में मोन खराब भऽ गेलनि, बोखार भऽ गेलनि, उल्टी भऽ गेलनि, मारिते राति मे गेलथि हॉस्पिटल, दरभंगा ओतऽ भर्ती रखलकैन, दवाई दौरी भेलनि, फेर चारि बजे भोरे एलथि फेर छओ बजे चलि गेलैथ अपन गाम, बुझियो बोखार भेलै से बच्चा के देह तोड़ि देलकै, बच्चा एते हंसमुख एते हमर भागिन हरदम हंसिते रहै छले, से आइ ओकर मुंह भ गेल रहै, भागिन तऽ नहि कहल जेतै, बहिन के बेटा तऽ बे टे कहल जाइ छै, आंय
अहाँ एखन कतऽ छियै, आवाज कनि कटि कटि कऽ आबै छै।
हम छी घरमे, नहि जाइये हमर आवाज
हँ अबैया, हनुमान जी से अहाँके, हनुमान जी के अथी अछि। देखयो हमरा सब दिस, हनुमान जी आयले अछि अखन,।
हमरा सब दिस तऽ हनुमान जी के मत पूछू, एकदम आबे य, इम्हर तक, करोड़ो हनुमान जी रहेया ह। एकटा गेल, दूटा आयल तते रहै छै इम्हर। इम्हर के एरिया मे बड रहे छै हनुमान जी, खाली देखबे, उ उपद्रव। कोरैया, एलॉबस्टर सब सबटा फोर देलक।
हूं।
छत वाला घर आब बनि रहल एइ, बोनत तहन ने, एखन तऽ एलवेस्टरे वला घर मे छी से
मौसम मे तऽ ढुक जाय छै, ई तऽ ने होय छै जे, नहि ढुके छै,।
हँ, तहि दुआरे, सबटा फोड़ फाड़ि देने अई।
हँ तहन कहियौ की सब करै छी।
नई किछो, पड़ल छी।
ओ तहन।
आइ मौसम बड़ा नीक अछि, एकदम ठंडा ठंडा हवा वाला मौसम अछि। मौसम के आनन्द लिय।
चाय पीबै छी कि नई अहाँ।
नहि, हम चाय नहि पीबै छी, चाय बिस्कुट सब खााय छी, लेकिन हमरा। जे कहब, चाय पीबै छी, से हम चाय नहि पीबै छी,। चायसँ गैस बनि जाइत छै, गैससँ कनि मोन अस्वस्थ भऽ जाइया, ताहि दुआरे हम गैस। चाय नहि पीबै छी।
ओ।
हं, सएह बात छै, आओर कहियौ, की सब होइ छै।
किछु नहि, एखन हम घुमि रहल छी, सोचलहुँ जे अहाँके। फोन करी, कनी गप करी।
तऽ,। कतअ घुमै छी अहाँ?
हम अखन घुम रहल छी दलान पर, दलान पर छी से हनुमान जी के देख रहल छी, हमर चाची के जे दू महला घऽर छनि ओहि पर बैस कऽ आ पत्ता सब तोड़ि- तोड़ि कऽ कै टा गाछ के तोड़िकऽ खा गेलै।
वाह रे वाह मतलब किछो चीज अहाँके अथी नहि कऽ सकै। हनुमानजियो सब जे रहै छै ने से बड उपद्रव करैये।
बहुत। ताहि में ओ बजरंग बली छथिन पर बजरंग बली ने बजरंग बली एते उपद्रव नहि करै छल जते ओ करैया।
हँ बात तऽ सहिए कहलिये लेकिन की करबै हनुमान जी तऽ एकटा भगवाने भेलथ हनुमान जी के अथी
हँ, तहन कहियौ की सब
कहै छै ने जे मनुख करै छै, मनुख से जादा ने जानवर अहाँके सहायता करत। मनुख अहाँके ठाढ़ नहि हऽत मुसीबत मे हमेशा, लेकिन जानवर जे रहत ओकरा जे कहबै तऽ हर हमेशा अहाँके मुसीबतमे ठाढ़ रहत। ओकरा जे बनतै ओ अहाँके करत।
हुं तऽ ओकरा बोलते टा बस नहि छै।
हँ नै त ओ हर चीज बुझै छै हर चीज करत की कहू हमरा सबके एलबेस्टर पर गाछ भ भ गेल हें वएह गाछ के काटै छथिन त उएह के आवाज सुनाय दैत हैत पूरा एते बड़का बड़का हँ एते बड़का-बड़का गाछ भ गेल आए ऐलवेस्टर पर जे होइया कि जे घर के अन्दर से गाछ गेले या एकदम बड़का बड़का सुरंग सब बना लेने छै
घर नै ने टूटल ऐ एकोटा
नै टूटल ए त नै लेकिन देवाल सब पूरा फाटि फाटि गेल हें
ओ तहन बैचे क रहब
हँ आइ अहाँ अपन कान्हा जी ल कपड़ा मंगेने रहौ सुनलहु बड्ड नीक आयल छले
चुप भ जाऊ पंखा के आवाज नै सुनाय द रहल अछि ताहि दुआरे ल के कॉल के कनेक्ट कनेक्ट करल जा रहल अछि तै बच्चा के नीक से बजती खुशी हेतै ने बाद में ई जे बच्चा जे बाजि रहल छै हिनकर आवाज नै अहाँ सुनि पैयब बच्चा के आवाज सुनै य मरू अते से तनह की क रहल छी
नै किछो हेय पड़ल छी ई जे सब बाजे छथि ने फालतू आदमी सब के केयोन कनि दूरे रहय ले अहाँ कनी दूर भ क हॅं हाँ कनी दूर भ क के जाउ बात करूग दोसर के बजतै त आवाज कटत
आब आब गेलैथ ओ
हम्म हम्म आओर कहियौ आओर की सब होइ छै
किछ नै होइ छै बैसल छियय
हम्म
अहाँ कहियो अहाँ की सब करै छै मोन त लगैत छै गाॅंवे मे छै त एहन छै जे मोन लगैत छै आर
हँ देखियौ बाहर जाइ के अहाँ के मोन होयत ने लेकिन बाहर जइयौ त गाम आबय लए मोन होइत रहत गाम मे ने हमरो पहिले बाहर जायके बड मोन छलै लेकिन गाॅंम मे पूरा एकदम ई अथी छै गाॅंम मे अहाँ नहियो कतहु जाउ घरो मे रहू नीक लागत आ बाहर मे त कतौ जाय के ऑप्शने नै रहै छै हर हमेशा अहाँ घरे में रहू आ गाम मे त इहो छै जे कनि छत त त पर घूमू मोन फ्रेश भ जैत दसटा लोककेँ देखबै आबैत जैत केओ चिन्हते रहत अहाँ के ओकरासँ कनि बात भ जैत त कनि मोन दोसर रंग भ जाइत रहै छै
ऐ कथी कहलियै
की सब करै छी
किछ नै हम बैसल छी अहाँ के सोचलो जे अहाँ सँ बात करी एकटा चीज हम कह चाहै छी सावन मे जे पइन पड़ै छै फुही सब त कते नीक लगै छै उएह जे कहल जाइ छै साउ वन मे कजरी वाला कपड़ा पहिरबाक चाही हरियर हरियर हरियर हरियर नीक सब लागत देखियौ हम अपन कान्हा जी लै जे अहाँ हमरासँ क्वेश्चन पुछलो हँ जे कान्हा जी लै की मंगेलियैँन त हम अपन कान्हा जी लै मंगेलियनि हैं धोती, कुर्ता ए ओ हुनका लै मंगेलियनि हुनकर साइज के आबि गेलैन हुनका स पै पैघके। ओ बूझाइयै हमरा लागि रहल अइ मम्मी कहलथि जे अटतनि तऽ अटतनि नै तऽ घुमा दियौ, घुमा हमरा मोन होइया घुमा केना दियै हम हम सोचै छियै जे फ्रॉके भऽ जेतैन हुनका फ्रॉक बना देबैन, फ्रॉके बना देबै ओ जे पेंट छै ओकरा कनि छोट कऽ देबै ओ धोतीेए बनि जेतैन। की भऽ गेलै ओइ लै हम कहलियै हम घूमे हम कहलियै हम घुमेबै नै हम कहलियै हम घुमेबै नै, अहाँके क्रिकेट नीक लगैयै?
हँ नीक लगैयै कनी खेलाड़ी सब ओइमे नीकस खेलाइ छथि लेकिन ओते नहि नीक लगैयै।
ओ
हमरा मिथिला के सब चीज नीक लगैयै, ओते विदेशी सब नहि।
एक तो सन, अंहह
हूं मिथिला के बारे मे कहू मिथ मिथिला में अहाँ के की सब नीक लगैयै, मिथिला पेंटिंग सब अहाँ के बनैल अबैयै?
हँ हमरा बनैल तऽ आबैयै।
बनबै के कोशिश करू, नीकस मिथिला पेंटिग सब बनेनाइ सिखू ई सब त अपन मिथिला के एकटा कला भेलै न ई सब तऽ एबाक चाही न? हँ ई सब सीखू ई सब एनाइ जरूरी छै। आ जे कनि मनि अहाँके ऐत नै तऽ अपने लै अपने शौख लै किछ किछ बनैब। आ नीक यदि बनब लागब त अहाँ अपन अहाँके बजायल जायत अहाँके सिखैत अहाँके बहुत बड़का बड़का पुरुस्कार सब मिलत
हूं
नीक लागै छै देखियौ आन चीज करैत रहू अपन कनि मनी अपनो काज करैत रहू नीक लगैत रहै छै पढ़ाइयो लिखाई करू संग संग कनि अपन मिथिला स जुइड़ो कऽ रहू।
हँ
हँ, अखने देखै छियै शिक्षाके लऽ कऽ कत्ते बड़का लड़ाई भऽ रहल अइ आइ के दे आइ के जुग में लड़की रही या लड़का रही सबके समान शिक्षा भेटबाक चाही आऔर आइ के अथी में ल आइ लड़की कतौ अहाँ नहि रहि सकैया ठीकसै कियैकि एत्ते लड़का सब अथी भेल जाइ छै जे की कहू ओ चीज के यूजे नहि करै कऽ सकै छी अखैन तइ दुआरे नहि तऽ लड़का सब बहुत बेकार भेल जाइ छै। भाय अहाँ अपन जेना अपन अहाँ बहिन के अथी करै छीयै तेना दोसरो लड़की के वैहै नजरि स अथी करियौ।
नजरि एत्तेक अथी गन्दा भेल जाय छै बुझियौ जेना भाय अपन अहाँ के मैय बहिन अई तेनाहिये दोसरो के करबै न इज्जत
सबके ई सबके नजरि में आइ अहाँ एतऽ कुक् अहाँ एतऽ गलत अथी कऽस रहल छीयै ककरो साथे लेकिन भगवान लंग जेबै अहां तऽ अहाँके हर एक एक अथीके हिसाब हैत।
हँ हं हं हं तहन कहियौ की सब करै छी? ।
ठीक अहींके कहलहुँ जे किछ- किछ कही।
ह अथी अहाँके क्रिकेट नीक लगैया कि नय।
हँ हमरा तऽ बड्ड नीक लगैया देखै छी कनी -मनी।
अईमे के के खेलैया।
विराट कोहली खेलाईया रोहित शर्मा खेलाईया सुभमन गिर। खेलाईया के राहुल खेलाईया। फेर स हाद्रिक पांड्या खेलाइया रजत पांडय खेलाइया। फेर स धोनी खेलाइया सचिन। तेंदुरकर पहिले खेलाइ छले तऽ ओब तऽ सन्यास लऽ लेलक, औरो बहुत। खेलाड़ी सब अई ऋषभ पंथ अईछ फेर सब उ। बहुत खेलाड़ी सब अईछ बॉलरो सबके। नाम याद अईछ एकटा नसीम अथी। सब छै।
समी भेल फेर सँ, देखियौ एगारह बारह टा मे। पन्द्रटा किया देबे विराट कोहली अईछ ध अथी रोहित शर्मा अईछ केएल राहुल अई। फेर सूर्य कुमार यादव अईछ फेर सँ अथी। की नाम छए ओकर भुवनेश्वर कुमार।
हँ।
जसपित बुमरा आनाहे छै पन्द्रह सो पन्द्रह। तक के ले छै पर एगारह टा खेले छै और चाइरटा जे रहै छै। जे अगर ककरो किछ भऽ जायत तऽ ओहिमे सहायता करै छै।
हँ होइते छै कीअपन एक दूसरे के।